भी बदल जाएंगे हेलो
हँ कहियौ हँ की हाल छै
ए हाल समाचार त ठीक छै बुझि गेलियै
आओर देखियौ की कहै छै सफाई कर्मी सब तऽ सब की कहै छै भागि भुइग गेलै बुझलियै
ब
साला की कहै छै हमरा सबके त खचरे कइए रहल छै ह ई कामो करै वाली सब साथे ई खचरै क रहल छै काम करे वाली आर के भगा देलकै छुट्टी द देलकै
किया किया
हेलो
ई कहलकै चल जइये घम ई कहलकै चल जइये घर पर आ हमरा मथा सनकैया हम जा कऽ बी पी एम के फोन कए क कहै छीयै इ लोग करती है की सफाई कर्मी आरके छुट्टी दे देती है बीयम बीच मे फिर कोई काम होगा त फिर हमको मत बोलियेगा बुझे
ओ
समस्या है अच्छा रूक देखियौ त धूप सभ बहुत उग गेल छै बुझलियै
हं हू हू धूप त देख रहल छी बहुत छै
धुप सब उगि रहल छै बहुत आब देख कियो सोलर प्लेट के मे है न अखुनका गाँव मे जे मतलब सोलर प्लेट सब लगेने रहल ओकरा सबके बिजली के बिल कम उठे है बुझलियै कियाकि धूप है न त धूप के त धूप के फायदा बहुते बढ़िआं मिलै हय ई सब बात है
हँ आ हुआँ जे छै से अथी मे गेल रहिये मीटिंग सभ मे हेलो हेलो हेलो मीटिंग मे गेल रहियो यौ
आ
मीटिंग मे गेल रहियै
मीटिंग मे
हां
मीटिंग मे गेल रहियै बुलियै लेकिन बात नहि बनलै ताहिके कार न से बुझि गेलियै सोलर प्लेट सब मे जे है न त एखुनका समय मे मतलब जे धूप जे उगल तऽ लाइट सब ज्यादा जलै हय बुझ गेलियै
हू
आ ईसे होइ छै की हेलो बिजली बिल बिजली बिजली बिल कम उठै छैय आओर की कहै छैय त ई सबके समस्या जेना रात के एकदम भरि भरि राति अहाँ बारू बल्बों बेसी जलल बुझलियै का तहिके कारण जे हय
अथी सब इ ऊर्जा सर ऊर्जा एकरे कहै छै नऽ भा भारत सरकार अहाँके उ सब जगह कहै छैय सोलर प्लेट पर ऊर्जा लगबे लिए हरेक वार्ड सब मे अहाँके लागि गेले हन बुझ गेलियै
हुं
से ई समस्या है सौर उर्जा लगला इहै बात छैय अभो है ने मैथिली मे थोड़ा बात
समझे समैझ गेलियै
हां हू
तैय कऽ तै क लऽ के आ अपना सब के जे बात सब करे छी बहुत आदमी लगियौ हमरो कनि हमहू बात करबै एन्ना ओना स से बता त बुझ गेलियै हँ हँ तऽ आब देखियौ बात छै हमरा की कहै छै अथियो नैय न कर आबै छै हमरा जे हय से अहाँके करऽ नहि आबै छै आ
देबै ओकर बाद हम क देबै
हूं हूं इएहे समस्या है ताहि दुआरे धूपमे हम गायल रहियै ओहि जगह नीम गाछ के पास बुझलियै
ह
नीम गाछ के पास हम आराम से अपन हवा मे जाके आराम से हम बात क रहल छी आ कोनोप कॉल करऽ लगले कॉल करऽ लगले तऽ हम कहि जाक हम बता दै छियै से हम की कॉल बाद मे करना आओर की कहै छै कॉल बादमे करतै आब देखियौ आब जा कऽ समझा दै छियै केना की बात करेके हे सभटा प्रोसेस बता दै छियै और देखियौ एखन तऽ अहाँके डीलर सब जे है राशन बहुत नाम देख रहल छी बुझलियै जेरा सबके जेना की कहे छै बेसी इनकम रहल दू चारि कका के जगह पर चारि चक्का रहल बुझलियै हेलौ तऽ ओकरा बहुत नाम कटि रहल छै जेकरा मानि चलू दू हजार रुपया मिले छै किसान क्रेडिट अथी वला ह्म प्रधानमंत्री वला ओकरो सब के नाम काटि रहल छै छैबलियै हमरो अथी लेबा रहै ई पैसा सब एक आदमी सले सले सजेशन देलकै से नहि नहि ई सब एखन नै लिअ कियाकि हमरा आर के नाम कट कटे वला रहै बचि गेलै बुझगेलियै हेलो तहन आहाॅं सभ बचल य कि नै राशन कार्ड मे नाम सब
हाँ सबके बचल छै तऽ ओ जे इनकम टैक्स आर भरै छै ने जकरा कटै छै इनकम टैक्स सब ओकरा सभ केँ बेसी नाम हटबैत छै बुझलियै जेना पी एम किसान छै पी एम किसान योजना छै ओहो मे जे लाभ लै छै ओकर सभ केँ कटै छै ज्यादा लेकिन सभसँ बेसी कटलै ई इनकम टैक्स जे भरै छै न ओकरा सभ केँ नाम बेसी कटलै बुझलियै अहूँ गाँव आरमे कटल हैत
हमरो आर के एगो संगीता देवी रहय ओ आयल रहै से यौ कनि हमर नाम कटि गेले से कनि जोड़बा दियौ गेलियै हम पास कहलिए यौ एना एना छै से नाम केँ जोड़बाबियो हमरा कहल सेमो से मतलब से की केना करै छै तऽ कहलियै यौ एगो जिविका दीदी के सदस्य ओहिमे अध्यक्ष छै करोड़ो लेनदेन भए रहल छै एकर आधार लिंक कऽ देने हैत कहलके एहन काम मे नहि पड़ब कियै कि फेर चेकिंग मे धरा जेतै तऽ फेर बुझियै नमहर केस भऽ जेतै तेँ दुआरे महिला के कतबो समझायिए आहाॅंक आब नहि जूड़त नहि नहि हमरा जुड़बा दिअ आ ओहोमे की तऽ ओकर जे छै से बिरल प्रखंड के बुझलियै हेलो आ साहो परी रह
हाँ
साहो पारी गांव है आ बिरल प्रखंड छै तऽ ओहि प्रखंड के ने आदमी केँ जेतै गन करै ल तऽ आ ई से
हँ हेलो हैलो हेलो हँ हेलो हेलो